जी नमस्कार।
नमस्कार की करै छी।
जी हम कुच्छो ना करै छी, अँहिसे अभी बाते करै छी। अहाँ बताउ ने अहाँ की करै छी?
हम तऽ जे कंप्यूटर बे चलबै छी।
जी, कम्प्यूटरबा के इस्तमाल नीक ढंग से करै छी कि न अहाँ।
हँ नीके ढंग से करै छी।
हँ अच्छा चलै छै कम् प्यूटरबा हमरा तऽ चलाबै छी तऽ बड़द नीक चलै छै।
हँ हमरो लङ तऽ बड़ा नीके चलै छै।
जी तऽ चलाउ अहाँ। सफर से कुछो सीख। ओ बड़ा बड़ा कम गोटाके पास सभ कम्प्यूटर रखै छै त अच्छा कम्प्यूटर अहाँके पास त नीक छै कि?
हँ अपनेके त पास नीक छै।
हमरा पास अभी नै छै कम्प्यूटर अभी हमरा पास खाली मोबाइले ने छै।
हँ चाँद त खरीदै छै।
जी। खरीदै छी। हँ तक्कर नै छै बात। सोचै छीयै हमहूँ लेबै छी, जरूरी छै। अभी ले लेबै छीये अप्पन, काम उम सिखै छी। तनि बढ़िआँ से कुछो हुनर सिखै छी। कम्प्यूट्रे एक बेर जी
हँ कम्प्यूटरे हम सीखै छियै हँ।
आ ठीके छै तऽ, तनी चलिये हमरा ज आ तनि डाक बाबू के घरे चलल जाय छै।
ठीक छै चल छै, ओयला कोनो दिक्कत ने छै, आधारे कार्ड नु लै छै।
आ डाक बाबू पैसा नि डाल दै छै।
हाँ डाक बाबू पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल दै छै।
पैसा निकलयो जाय छै।
हाँ पैसा निकाल दै छै।
नै त पैसा जब निकालिये दै छै त पैसा की लब बाहर से भी तो आ जा पैसा। बाहर से भी तो आबै में बड़ा दिक्कत हमे सब बार बार पैसा देबे के पड़े छै।
हाँ ई त आइले छै। सोचै छै आब हमहुं एगो बैंक खोलेके।
जी तब। कौन लोन लेवे छै। चलू हमरा जोर। आज एस बी आई अहां के फार्म उरम भर देवे छै आ बैंकवा खोल रहल छै।
हाँ एगो बराँच बनाबे छै। हुं आय ता लेबे छै, खुले छै।
बरांच बनाबै छै मतलब अपने से ब्रांच बनाबै छै। हुं।
न ब्रान्च अपने से ने बनाबै छै, एस बी आई के एगो ब्रांच इहाँ लेबे छै।
ओ तो उ आ आय छै ब्रांच, चलु आबे
हँ आबाज छै। जैसे पंजाब बैंक के ब्रानं्च नहि होइ छै तऽ।
तऽ ओ ओसभ कोनो लाबै छै तब ने आबै छै ऐसे ही थोड़े आ जाइ छै।
तऽ इसे ही नहि होइ छै तऽ हमहूँ जइसे ओकी करै छै ने जैसे हमहूँ कर दियै होै छै।
ओ चलु त अहाँ त एकदम नीके बात कहै छै। त अहाँ त एकदम बढ़िएँ बात कहै छ। त जे अखनी करै छै। चलू ठीके छै। त ओकरा लए जगहु त चाही।
हँ जगह छै। मगर आस। तब त पूरा जगहे छै।
अहाँके गवास केने छै बढिए जगह ओसभ बैंक रहै छै।
हँ बढ़िए जगह छै चौके पर पड़े छै जादा । नै पड़ै छै।
हँ मतलब रोड पे रहै छै तब न आदमियो सभ आइ छै जाइ छै।
हँ रोडे पर छै। पहिले ओनऽ दुकान होइ छै । आटा चक्की के । ई के दुकान छै । तऽ लोक सब पहुँचै छै सबतर से अबै छै।
अच्छा ओ अहेके आटा चक्की के दोकान छै कि।
हँ उ हमरे छै छै ।
ह । आटा चक्की के दोकान बैठाबै मे केतना लोग रह । रोकड़ा लागल छै ।
ओमे तऽ जादा रोकड़ा नहिए लागै छै।
आ चलै छै अच्छा खासा।
हँ अच्छा खासा चलै छै बढ़िआ चलै छै।
ह चलू तऽ अहाँ बिजनेस मैन निकलै छि ।
न बिजनेसमेन के बात न न छै।
हँ तऽ कथीके बात छै आहाँ अपने बताउ।
ओ तऽ छोटा मोटा बिजनेस के बात छै तऽ।
कोनो बिजनेस छोट मोट नहि होइ छै इहे आदमीके सोच गलत छै कि अपना बिजनेसके छोट मोट कहल जाइ छै हर बिजनेस छोटेसँ नै शुरुआत होै पावै छै हर उद्योग छोट शुरुआत होैय छै एक दिन अपने बर बनै छै।
हँ तऽ अपने एगो कुछ बनाउ न कुछ।
हम बनाय छी हम उ हम ऊ। बोलै छी नऽ हमरा बनावल कोनो बड़का बात न होय छै बनावल बड़का बात छै मतलब कि स्टार्ट करल बड़का बात छै त स्टार्ट करे लै जे साधन चाही ओ साधने के अभी तनी मनी कमी छै ने तऽ हम त। इतना चीज मोबाइले से डिजाइन उजाइन सब सोच उच के बना लेबे छी अपना ई मतलब अपना अथी से दिमाग लगा लगा के सोचै छी हम तऽ बनेबे करब हमरा बिना बना जो चीज अहाँके बात बता दू जो चीज देखे मे । बड़ लागै छै नु । ओ चीज अहाँ करै छी। तऽ मतलब कि उ करब न तऽ होय जाइ छै जैसे हम नु दू चार गो चीज कर ले छियै मतलब कि हमरा न पता रहै छै कि ओ होइ छै कि न‌ होइ छै लेकिन कर परै छै नु । तऽ जइसे क जितना मेहनत करै छीियै उतना मेहनतके फल तऽ अयबे क रै छै तऽ ओहो करै छै ओहि लेल नका कम्प्यूटरेसँ फरीदै छी यानि कोशिश करै छि कि कइसे की करय जाइ छै। आओर बताउ अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै। अहाँके आवाज नऽ सुनाय देबै छै की आँय हलो।